हेलो।
नमस्कार जी नमस्कार- नमस्कार हँं सब ठीक छै। अहाँ सुनाउ ।
हँ हमहूँ ठीक छी कनि हम सोचैत छलहुँ जे जखन हम पहिल बेर पैघ शहर घुमै गेल छलहुँ तखन ओ अनुभव हमर जीवनक सभसँ रोचक अनुभवमेसँ एक छल । हेलो ।
ई बात बिलकुल सही अछि कियाकि धन वस्तु आ अन्य संसाधन फेरसँ ।
हेलो ।
आ बितल । ।
हेलो ।
हेलो ।
साच कहतहु गाँवमे -गाँवमे पहिल बेर पघ शहर जायब अपनेमे एक अलग प्रकारक उत्साह जिज्ञासँ भरल अनुभव होइत छै ।
एहि कारण समयक सही उपयोग जीवनक सफलता लेल अत्यन्त आवश्यक मानल जाइत अछि ।
बिल्कुल- बिलकुल सच क तऽ सभसँ पहिने हमरा ऊँच -ऊँच इमारतसभ देखैके बहुत- आश्चर्य भेल कियाकि एहन दिश्य हम पहिनेे केवल तस्वीरमे देखै छलहु ।
हँ पैक शहरक जीवनशैली गामक वातावरणसँ बहुत अलग होइत अछि ।
कहलिय हम अपन मित्रक सङ्ग शहरक प्रसिद्ध बाजार घूमय गेल छलहुँ जते हजारो लोक खरीदारी करैत रहल छले ।
तखन तऽ ओतेक चहल पहल देखिके बहुत आनन्द आयल होइत ।
हँ हर दिशामे अलग -अलग दकान रङ्ग बिरङ्गके सामान आ लोकसभक भीड़ देखिके हम मधुमन्त्र भए गेल छलहुँ ।
सच कहू तऽ शहरक । बाजार अपन आपमे एक अलग दुनिया जकाँ लगैत अछि ।
हमरा सभसँ बेसी आश । त हम्र ्र य्रा कहु ।
ओ अनुभव अवश्य बहुत खास रहल होय क्यकि मेट्रो आधुनिक परिवहन एक शानदार उदरण अछी।
बिलकुल मेटो बहुत तेज स्वच्छ आ व्यवस्थित छल आ हजारो लोक समयपर अपन गन्तव्यपर पहुँचि रहल छल ।
हँ एक शहरमे समयक बहुत महत्व होइत अछि ।
बिलकुल काल्हि हम एक पैघ सङ्ग्रहालय सेहो देखलहुँ जतय इतिहास विज्ञान आ संस्कृतिसँ जुड़ल बहुत रोचक चीज भए रहल छै ।
तखन तऽ ओहो यात्रा केवल मनोरञ्जन नहि बल्कि ज्ञानवर्धक सेहो रहल होत ।
बिल्कुल हमरा बहुत किछु नव सिखबाक अवसर भेटल ।
सच कहूँ तऽ यात्रा मनुष्यक सोचके व्यापक बनैत अछि ।
बिल्कुल कियकि यात्रासँ हम नवलोक नव संस्कृति आओर नव विचारसँ परिचित होइत छी ।
काल्हि हम पढ़लहुँ जे यात्रा संयममे एक प्रकाशक शिक्षा होइत अछि ।
बिलकुल ई बात बिलकुल सही छै क्य कि । कि किताबसँ पढ़ल जानकारी आ वास्तविक अनुभवमे बहुत अन्तर होइत अछि ।
एखन । शहर यात्रा संग अहाँके की सभसँ पैघ सीख भेटल।
हमरा ई सीख भेटल जे दुनिआँ बहुत पैघ अछि आ सिखबाक अवसर हर स्थान पर मौजूद अछि।
ई वास्तवमे बहुत महत्वपूर्ण सोच अछि।
सही कहलियौ, पहिल बेर शहर घुमबाक अनुभव केवल एक यात्रा नहि बल्कि नव ज्ञान, नव अनुभव, नव आत्मविश्वास आ जीवन के व्यापक दृष्टिकोण सँ देखबाक एक योग यादगार आवश। सब भेटल ।
जी हँ जखन अहाँ शहरमे किछु दिन बितलहुँ तखन निश्चित रूपसँ ओतेक जीवनशैलीके नजदीक सङ्ग देखबाक अवसर भेटल अछि ।
बिल्कुल शहरक लोकसभक जीवन बहुत तेज गतिसँ चलैत अछि जतेक प्रत्येक व्यक्ति समयक सङ्ग बढ़ैत दिखाइत अछि ।
सच कहूँ तऽ पक शहरमे समयक मूल्य बहुत अधिक होयत ।
हँ, जते लोक सभ क एक एक मिनटक उपयोग बहुत सोचि समझिके करैत छथिन।
कल्हि हम सुनलहुँ जे शहरमे बहुत लोक सुबह सङ्ग रात्रि तक काजमे व्यस्त रहैत छथि।
ई बात सही अछि किियकि प्रतिस्पर्धा बहुत बेसी होइत अछि, आ लोकसभ लगातार अपन लक्ष्यपर करबाक प्रयास करैत छथिन।
मुदा एतेक व्यवस्थाक बीच लोक सभ के थकान सेहो महसूस होइत अछि।
बिलकुल, एहि कारण बहुत लोक छुट्टीके दिनपर परिवार आ मित्र सभक सङ्ग समय बितय पसन्द करैत छथिन।
सच कहू तो शहर मे सुविधा बहुत अछि, मुदा शान्ति शाय गम जका नहि होइत होएत।
हँ, ई बात हमरो महसूस भेल, कियाकि गामक हरहर वातावरण आ प्राकृतिक शान्ति शहरमे कम देखबाक लेल भेटल अछि।
काल्हि अहाँ कोनो पैक पार्क या दर्शनीय स्थान सेहो घूमल गेल छलूँ कि नहि।
बिलकुल, हम एक सुन्दर पार्क गेल छलहुँ, जतय हजारो लोकोग सुबह आ सझा टहलनाइ व्यायाम आ विश्राम करबाक लेल एक अबैत छलह।
तखन तऽ ओ एतन वातावरण बहुत मनमोहक रह होत ह।
हँ बिल्कुल, हरियर गाछ, फूल आ स्वच्छ वातावरण देखये बहुत ताजगी महसूस भेल।
सच कहू तऽ यात्रा मे एहन स तन सभ मन के बहुत शान्ति दैत अछि।
काल्हि हम एक विैज्ञान केन्द्र सेहो देखलहुँ, जतेक आधुनिक तकनीकीक आ वैज्ञानिक खोजक प्र प्रदर्शन कयल गेल छल।
ओत बहुत रोचक अनुभव रहल होइत, विशेष रूपसँ जोँ ककरो विज्ञान मे रुचि हो।
बिल्कुल ओतय बहुत रास चीज देखबै हमरा विज्ञान आ तकनीकक प्रति आरो रुचि बढ़ि गेल।
हमरा लगैत अछि जे यात्रा केवल घुमनाइ नहि बल्कि सिखबाक सेहो एक पैघ माध्यम अछि।
सही कहैलियौ प्रत्येक नव स्थान मनुष्य केओ किछु न किछु नव आवश्य देख सिखबैत अछि।
कालही जखन अहाँ बापस गाम लौटलनि तखन कोना महसूस भेल
सच कह तऽ शहरक अनुभव बहुत शानदार छल, मुदा गामक अपनापन आ शान्ति मे वापस आबिक के सेहो बहुत खुशी भेल।
ई स्वाभाविक अछि, किियकि जन्मभूमिक सङ्ग भावनाात्माक सम्बन्ध हमेशा विशेष रहैत अछि।
बिलकुल, आ एहि यात्रा सँ हमरा दुनू दुनिआक सुन्दरता देखबाक अवसर भेटल शहरक विकास, आ गामक सरलता।
जी सही कहलियए पहिल बेर शहर घुमाबाक अनुभव केवल मनोरंजनक अवसर नहि, बल्कि जीवनक विविधता समयक महत्वपूर्ण आधुनिक विकास, नवो वििज्ञान ओ अपन जडीर मूल्य बुझबाक एक अविस्मरय यात्रा सभ भैत भेलल।
हँ, बिलकुल-बिलकुल कतेको मित्र कहनानि जे मौका भेटल पर अहूँ सभ शहर जरूर घूमय जाय चाहै छथि। हेलो।
क्याकी पही बेर देखल गेल पेेक शहरक अनुभव शहजाजी भूलो के नहि जा सकैत।
सच कतहु जखन हम अपन गामक मित्र सभ के शहरक बारे मे बताबैत छलहुँ, तखन बहुत बहुत उत्सुकता पूर्वक सुनने छले।
हाँ कियाकि बहुत लोक एहन पैक शहर केवल तस्वीर, समाचार या वीडियो मे देखत छथि।
बिलकुल कतेको मित्र कहलिन जेे मौका भेठल पर आहों सब शहर घुमे जाएत छैथ छथि।
जी बिलकुल सच कहु तो यात्रा मनुष्यक कल्पना के वास्तविक अनुभवमे बदलि दैत छल।
हँ, जखन व्यक्ति स्वयं किछु देखबैत अछि तखन ओकर समझ आरो गहरी भए जाइत अछि।
कल्हि हम एक बात सोचैत छलहुँ जे शहरक विकासक पीछे कतेको लोकक मेहनत छिपल रहैत अछि।
ई बात बिलकुल सही अछि, किियकि कोनो शहर एक दिन मे विकसित नहि आबैत बनबैत छी।
सच कहू तो इंजीनियर, शिक्षक, व्यापारी, मजदूर या अनेक क्षेत्रक लोक सब मिलके विकासक कहानी लिखैत छथि।
हाँ आ एहि कारण शहर एक जीवित प्रणाली जेका लगातार बढ़ैत आ बदलैत रहैत अछि।
मुदा हमरा लगैत अछि जे गांव आ शहर दुनूक अपनापन वि विशेषता अछि।
बिलकुल शहर अवसर दैत अछि, मुद्दा गाम अपनापन, सरलता आ प्रकृतिक शान दैत अछि।
सच कहु तो जौ दुनूक अच्छाई के मिला देल जाय तो जीवन आओर सुन्दर बनि सकैत अछि।
बिलकुल-बिल्कुल ई विचार बहुत सुन्दर अछि आ वास्तव मे समाजक लेल उपयोगी सेहो अछि।
हमरा लगैत अछि जे अहाँक ई यात्रा केवल घुमबाक अनुभव नहि बल्कि सोच बदलनिहार अनुभव सेहो रहल।
बिलकुल हाँ एहि कारण यात्रा के जीवनक एक महत्वपूर्ण शिक्षा मानल जाएत अछि।
जी बिलकुल हमरा विश्वास अछि जे जहाँ भविष्यमे आओर बहुत रास स्टान घूमब आ नव अनुभव प्राप्त करब।
सही केहलियौ पहिल बेर शहर घुमबाक ई अनुभव हमरा सिखबैत अछि जे दुनिया बहुत विशाल अछि, सिखबाक अवसर अनगिनत अछि आ प्रत्येक आ यात्रा मनुष्यके ज्ञान, आत्मविश्वास अनुभव आ जीवनक प्रति एक नव दृष्टिकोण प्रदान करत अछि।
जी बिलकुल।
अच्छा ठीक बा तब बादमे बात कएल जाइ।
ठीक बा।
नमस्कार।
नमस्कार-नमस्कार। नमस्कार।
हेलो।
हेलो।
अवाज नै आबै छै का
हाँ थोड़ा डिस्टर्ब करत।
अच्छा, अच्छा ठीक बा फिर बाद मे बात कयल जाई नमस्कार।
ठीक बा, ठीक बा नमस्कार।